हेलो हँ यौ की हाल चाल आई
हेलो
हँ
ठीक अछि
हँ कतहु छियै कतहु छियै
घरे पर छी
यो फोनो ने उठाबे छै
कनी बीजी छलियै
ओ अपने के कि गांव के की सुनि रहल छीयै गाउ मे कोई मरि गेल ह
हँ एक आदमी कनिक छलै से चल बस मरि गेल अछि
ओ तऽ भोज कहीया छै
भोज आब दस दिन बादे ने होत
ओ छै ना ओ केना मरि गेलथिन यौ
ह कनि बीमार तीमार छलै बूढ़ा छलै कनि
समीरे के दादा जी मरि गेलै ने ह
आओर सब कहियो कतऽ जाइ छी
की कहू कोचिंग जा रहल छी स्टेशन पर छी अभी
वो स्टेशन पर छी ने हम तऽ घरे पर छी बइस हँ अयबै ने
हँ यौ केना ने एबै डिफेंडर सँ एबै की
हँ पूरा आयब हम व्यवस्था पूरा टाइट कयने छी एनि
हँ आ कहै छी
हू
कृष्णा हमर छोटका बेटा फोन कयने छले
हँ की कहलक
कहै छले की यौ की हाल चाल हम करिये बढ़िया फनो नहि करै छी
हनकरा तऽ पटना भेज देने छियै ने पढ़ै ल भेजने छियै
कहू पैसा खर्च भऽ रहल छै पढ़बो नहि करै छै छौड़ सब
एगो बेटा आहा के कतहु रहैय समीर बेटा
आ ओ अभी जेबै कोचिंग
ओ कहलहुँ की एक दिन आउ ने टाइम निकाल के आउ ने एक दिन
हँ सोचै छी आउ आ चलै छी नेपाल
नहि कनि एगो अमरुद के गाछ छै हमरा दरा दु्वार पर
हँ तऽ आबै छी तऽ खुएबे ने
ह कनी आदमी आर भी हय पकल तऽ आउ एक दिन खा कऽ देखबै तऽ कहबै आहा दोस्त केहन खियलक
मिठ अय न
ह मीठ तऽ हे खेबै तबे ने पता चलतै
हँ तऽ ई नहि कि मीठ नहि छै आ तोड़ क दऽ देलहु काँचे आब खा रहल छी
नहि नहि त नहि मिठ है
ओ
आओर सब कहियौ कुशल मंगल छी ना
सब कुशल मंगल छै हँ आओर कहू की हाल चाल
बोधन काका के फोन केने रहै उ तऽ कहल बुधन काका नहि अछि हमर एगो पड़ोसी
हँ हँ
फोन कयने रहए हमरा हम कहलियै कहे छलाए प्रणम झा से मिलाउ
तऽ कहलियै ने कि काली मंदिर पर आबय वाला छै प्रणव झा ओकार सँ मिला देबै
कहलियए कहले चलू आइ हम हम शाममे जाइ छी हँ तऽ कहलियै हमूँ सब जे चाह छियै साँझमे अहुँ चलब काका तऽ चलू
नहि ओ जेथिन केना मिठाइ देथिन पच्चीस गो तऽ के लऽ जेतै हुनका दै छथिन एकदम दवा के मिठाइ आ साथमे बेटो बेटी के उठा लै छथिन
आ कहलहुँ कि ओन्नी बारिशो के सम्भावना अछि
हँ मेघ तेघ तऽ लागल य कलकत्ता मे तऽ खूब भऽ रहल है एकदम बारिश पूरा एकदम
की कहू दु दिन से भ रहल छै एमहरो
पूरा अनाज खराब भए गेलेया
अनाज की पूरा थाल किछ रोडो आर नहि बनल छै हमरा आर के की कहै छी
हँ सेह तऽ अनाजो सब खराब भऽ गेलैए रोपलियए एगो आम के गाछ मालदह के खेबै एकदम
भोजोमे तऽ अमे चलत आउ ने अहाँ खाली
हँ तऽ एबे करब
हू
अहाँ जाइ छियै कि नहि यौ अहाँके बेटा ठीक है ने
हँ ठीक अछि
पढ़ै लिखैए ने मोन लगा कऽ
हँ से पढ़ैमे एने कोनो दिक्कत करै छै हमर बेटा ह
हँ कहि देलहुँआसे
आँ
आओर सब कहू चलबै कि नहि घुमय लए दरभंगा
हँ जेबै अभिये गाड़ी धो रहल छलु अहींके आबे लए घर लंग अहाँके लऽ के चलब कतहु काली मंदिर हम कहने रहियै अहाँ
हँ तऽ आउ ने साढ़े पाँच साढ़े छओ बजे तक
गाड़ी धो रहल छी देखै छियै आब निकले हँ नीक अबै छी धोक के पाँच बाजि रहल अछि
ई नहि की झूठ नहि बाजू
नहि देखियौ
आ ई जे समिरवा ये खाली चुगली करैत रहे या
छोड़ू ने ओकरा आबू एहन आदमी हे तऽ आब की करबै अपना आर
हँ कते ज्ञान देबै बच्चा छै की कहू
अपना आर अपना आर अपना अथी मे रहू हूँ
हँ
आ रातिमे कथी भोजे खेबै न खाना नहि कहबै गाम गाम पर बनबै लै
नहि नहि घर पर नहि कहबे बनाबे लए आ काल्हि भिनसर मे आबै छी
भींसरमे कए बजे
आबै छी काल्हि भिनसरमे - दस बजे तक
ओ गाड़ी सअबै ने
हुँ हुँ
कोन थार से कि बुलेट से
नहि सोचि रहल छियै लेम्बरगिनी सँ आबू।
ओ लमन गिरी। छैय तऽ आयब। आओर सब तऽ ठीके हइ मौसमके लऽ क कनि हमसब परेशान छी।
मौसम के लऽ क बारिशो नहि होइ छैय आ बारिश हेतय तऽ अनाजो खराब भए जेतै।
नय धान भऽ रहल है नहि किछु।
हँ बहुत स्थिति खराब छैय।
हँ स्थिति तऽ खराब छैय।
हू देखै छियै ने।
एगो गाय पोसने छी ओकरे सेवा में लागल रहय छी।
हमहु खोलने छीयै एगो एगो दुोकान ओहिमे आराम स
एगो गा एगो गाय पोसने छी दूध दही खााय छी अपन।
हमहु सोचलहुं हेँ कि दूधसँ बनाउ रसगुल्ला। ठीक रहतै गायके दूधके रसगुल्ला?
हँ उएह र बना ने
हू बनाबै छी तऽ काल्हि। अहाँ अयबै कि नहि?
फोन करबै फोन करबै तऽ एबै की हँ एबै। आय की काइलह?
आ
आइ नहि आबि सकैत छी मौसम खराब हय देखय नै छियै।
हु हू फँसि जायब तऽ ओहो दिक्कत।
हँ सोचि रहल छी कायले आयब।
हँ कायले ठीक रहत।
हू हु
हँ आओर सब बढ़िआं है ने?
हँ अर सब सब कुशाल मंगल अछि। अपन कहियौ ने।
हँ
हेलो अपनन कहियौ। कहियौ कुशल मंगल अछि ने ओनी?
ह एगो मयूरी वाला ये तकरा कहे छियै कि छोड़ि दियव्व कनेक तऽ छोड़े
हुँ की कहै अछि? प हाइ मयूरी वाला?